कोना छी कोना छी
नमस्कार
नमस्कार कोना छी
हम नीक छी अहाँ सुनिआइ सुनइयौ
हमहूँ नीक छी
आज समाज विषयपर गप करी
अवश्य ई अवश्या छी
समाज विकास शिक्षा होतै अछि
शिक्षा सभक अधिकार अछि।
बच्चासभके विद्यालय जाय जायबाक चाही
हँ अभिभावक सेहो जगत रहथि
बेटा बेटी मे भेदभाव नहि होइ
हँ दुनू समान छथि
बेटी सेहो परिवार गौरव छथि
हुनका पढ़ाबयके चाही
बाल बिबाह रोकबाक चाही
ई समाज लेल हानिकारक अछि
दहेज प्रथा सेहो समाप्त होइ
दहेज अपराध अछि
सरल विवाह करबाक चाही
अनावश्यक खर्चा से बचू
गरीब गरीब परिवार पर बोझ नहि पड़त
हँ उ तऽ सहीये कहलु आ देखू स्वच्छता पर ध्यान देब
घर आङ्गन साफ रखू
हँ देखू घर आंगन साफ रखू स्वच्छता पर ध्यान दू आ कोरा निर्धारित स्थान पर फेेकू
प्लास्टिक उपयोग कम करू
सही कहलुह प्लास्टिक के काहेकी उपयोग जादा करबु तऽ बिमारी फैलत ठीक ने
गाँउ गाछ लगाउ
उंम्म जल बचाउ
वर्षाक जल सङ्ग्रह करू
बिजली बेचनाइ सेहो से जरूरी अछि
अनावश्यक बत्ती वर्णन करू।
हँ समाजमे प्रेम रहबयके चाही
आपसी मेल जोल बढ़ाउ
झगड़ा से किछु लाभ नहि
बातचीतसँ सावधान न निकलै छै
सही कहलहु झगड़ा से कुछ न होइत आ बातचीत से समय ध्यान निकाले त छी ठीक ने बुजुर्गों के सम्मान करो
हुनकर अनुभव अमूल्य अछि
थ्री थ्री छोट छोटका सब छोटका सबके छोटका सबके संस्कार सिखाउ
सत्य बोल बालक आदत बनाउ
ईमानदारी सम्भव पेग अ अछि हीँ
मेहनत करब आवश्यक अछि
आलस से नुकसान होएत ी
समय मूल्य बुझू
समय पर काज करू
रोज स्वरोजगार बढ़ाओ
खेतब मे नव तकनीक अपनाउ
किसान देशक उधार छथि
हुनकर सम्मान होय
मजदूर सबक अधिकार सुरक्षित रहय
सही कहलो कहे की मजदूर के सम्मान तऽ अच्छा रही तऽ देखू उचित मजदूरी भेटबयके चाही
महिला समान सब करब
हिंसा बानधइ
कानून पालन करूं
सही खलु काहेकि तब ने अपराध से दूर रहु
नशा समाज दुश्मन अछि
हँ नशा मुक्त समाज बनाउ
युवासब जागरूक बनतै
आ खेल कूदबे में भाग लिउ
स्वास्थ्य उत्तम रहत
खाना खाना चलिये त अपनाे कऽ की कर हमर खाम जोगने तस
जगा देखा जायगा देखा जाएगा